हॅ की
हँ बै हमरा कुछो ने ऐसने सुतल छियै अहाँ कहु की हाल चल छै
ठीक छै अभ एते गर्मी लग रहल छै जे कुछ पुछियौ ने एते करड़कड़ धूप निकलल हे जे एकदम बुझाय छै जे दिमागे खराब हो जाय छै
सही बात है एकदम बहुत गर्मी छै दी अभी हार उहार के गर्मी त ऐस ने सड़ल गर्मी रहै छै
कोनो बियाह शादी के कर काज मे गेल छियै
हँ हमरा आरके तऽ मौसीर बेटीक शादी रहलै अ सवा महीना भ गैला आज तऽ ओकरा ओकरे तनी अब संजोग से बहिन सबके पहुँचाबै खातिर तर आयल रहियै तऽ तनी आ सवा महीना फेर मौसी कहलक क चल तऽ बड़ी संजोग से अ पहुँचले ही तऽ चलतनि सब तऽ अथ कर ले ह मड़बो हँ हिलाइ दे ह सब मिलके पाँच गो सुहागीन नै एकरा मे मड़वा हिलाबे के काज परै छै ने तो सब पाँच गो मिल करके
केना केना बियाह उआह के रसम होइ छै मै थिलीमे तऽ एना तऽ देखले हमहुँ छियै मर तनिका मन नहि पड़ै छै कुछ कुछ बिसरि गेल छियै
हँ न तो हँ आज तो हमरा आर घर में तनी अ पाँच गो सुहागिन महिला अ आवल रह रहै तऽ वहि सब मिल करके पाँचो मिल के हमनी आर सबे अ मड़बा मे उ मौसी हमरा आर के तनि पूज किछ देल कै आ ओर बादे
ते जे अहाँ मड़बा पूजे गेलियै जखन मड़बा पूजे अहाँ सभ पाँच सुहागिन मिलके के गेलियै तऽ की की बनल यै मरबा पूजे मे
अच्छा हँ हँ खीर बनैत छै दलपूरी बनैत छै आओर वह अऐे तो मरबा पूजे में खीर दलपूरी के जरुरत पड़े छै लेकिन हमरा आर के अपन खाय घर में आलू परवल के भी खूब बढ़िया से एकदम मसाला उसाला दे के सब्जी बना देलियै त हो गेलै बहुत बढ़िया तऽ तनी गरम मसाला टमाटर टर दे के स्वद एकदम अलगे रहै छै
हँ क खीरो न खीरो बड़ा नीक लगे छै दालि भारी पूरी पर जब अहााँ खबे एना खीरमे ओहो स्वाद नहि मिलै छै जे अहाँके दाल भरी पूरीके साथ खायब आ जे स्वाद अहा मिलत से हँ से नहि मिले छैना मम्मीया
आ ससु अथी खीरके तऽ फेर ओकरामे तनि ड्राइ फ्रूट ई सब काट उटके डाल देबै से सूखामेवा डाल देबै से त और स्वाद बढ़ जाइ छै औ आर मे करे छीियै कियाकि अ तनी क्रीम मिलै छै
हू
किरीम डाल द औरनि सा पाडर दूध अमूल व अमूलिया वाला आर के तनि गरम पानी मे घोर के कनी बढ़िआ से आऔर डाल देबे छियै तो मनी और निक स्वाद हो जाए
नीक स्वाद हो जाइ छै नहि आ खीर मे ने ओ जेना मैथिलीमे अहाँ जब जेबै तऽ देखबै जे एना मि थेला उथामे मखानाे खीर भी बड़ नीक बनबै छै
हँ मंगल उपास करे छियै ने तऽ साँझ साँझ के वहि खीरेके अ
मने भोग लगैली आ अहाँ फलाहारी भी कर लेली ओहि खीरके है ने आ बड़ बहुत बहुत ने मखाना के खीर में की होइ छै जे एनाहितो ओमे बहुत न्यूट्रिशन होइ छै शरीर के के मामलामे मखाना खाय चाही डॉक्टर भी कहै छै जे मखाना खाय चाह हड्डी उड्डी के सुनै छियै जे ओहिस दर्द उर्द नहि होइ छै नहि
कहे छीयै कि ओकरा से ने हड्डी उड्डी के बीमारी में बहुत सहाय त मिलै छै एगो आर जानै छियै दी दीदी तनी हथ जोड़ एगो कहल जाय छै हथ जोड़ा करै छै से हर करैचा भी कहल जाइ छै है ओकरा ओकरा आरो पकोड़ प्री य सब्जी खाइ से ने हड्डी उड्डी के चाहे जोड़ ज्वाइंट के जेकरा जोड़ के दर्द रहै छै ने बॉडी आराम होवै छै तऽ अहाँ जानै छियै हर करैत अचा चाहे ओ
नहि जै छी हम त नै हमरा की कहब बभीए हम तऽ अहाँ से कहै छीयै अखनी बात भेले तऽ मन के बात अहाँ से कहै छी हमरा ने साइटि हिनका आर के दर्द होइ छै बायय पूरा पैर हाथ तऽ अहाँ बुझियौ जे जब बढ़ जाइ छै साइटीका कें दर्द तऽ हम तऽ बिछौने पे पड़ल रह जाय छी जब तनिका दवाइ उवाइ खैली टामिन बिटामिन खैली जब नीक बुझायल कनिका बुझायल जब नीक हो गेली तब कनिका उठली तऽ घरके काम कयली चाहे देह नताा कयली ने तऽ जेना तऽ दर्द होइ छै तऽ बुझाय छै नस सब फट जेते
हँ साइकिका के दरद तऽ बड़ीअथी होइ छै बहुत तकलीफ दय छै
हँ आ ओ ने हमरा पूरा बांय अंगमे से बांया पैर भेलय बयां हाथ भेलय जेना अहाँ कहब न जे तनिका पीठी जेना अहाँ सब के न ने तौलिया उलिया क के तेल उ लऐना क के मल ले छी के अपने हाथ से चाहे खूजा लेली खुजली उजली हम नहि कर सकैत छी तऽ हम ने ओ प्लास्टिक के हाथ नियर धै ले छी कखनी कखनी गर्मी हँ गर्मी है अभी न तऽ तनका तनिका रिसाइ छै कभी कभी चमड़ी मे भेल जेतनिका हुँ बुझायल जेना जा रहल है तऽ हाथ हमर नहि बायाँ हाथ नहि उठैत छै ने तनिको नहि उठैत छै एना हमरा बड़ा तकलीफ हो जाइत छै कि बांया हा से तऽ तननको हँ कोन उचित अहाँ नीके बात कहलियै जब बतबै ने तऽ न होते तऽ हमहु तनिका खा लेबे अभी तऽ हमस उहे कहलियै जे तनिका खाना पीना के अहाँ से पूछलियै आ रसम रिवाज में पूछलियै क ल त मौसी के बेटी हमरो छै ओकरो शादी बियाह बातचीत चलै छै त उहे हम कहलिए जे एक बार अन्हि सँ पूछबै ओकरा लग्न उगन लय एगो जायके हइ त मौसी पूछत रहै तोरा जानकारी मे कुछ होउ हम कहलिए हमरा त मे नै छै मगर हमर एगो जानकार छथिन तीनका अभी य घरमे शादी भेलै हन तऽ उनके से कुछ कुछ पूछै छी तऽ हम पूछि क बतेबै तऽ उह कहलियै ह तऽ ओ लगन धान ले क जाय कहै छै जेना आब तऽ लग हँ त ओकरा मे की करे पड़ै छै लगनबट्टी जे
हँ हँ लगनबट्टी धनबट्टी हमरा आर मे कहल जाइ छै ओकरा आर के ओकरा आरमे लड़ लड़की के बाबूजी चाहे लड़का लड़की के बाबुजी ही लड़का के घर जाय छथिन और वही एगो धोती मे धान सावा किलो लेकर के आओर ओकरा आरमे हल हल्दी उलदी लड़का के जे हल्दी लगतै उ हल्दी उल्दी डाल करके आऔर वही लड़का के घर जा के और मने आऔर चार पाँच आदमी मिल पाँच आदमी से पाँच और वहाँ जा के लड़का के बैठा के और पूजा उजा करबा के चुमा देबै जा है और ओकर बाद फिर लड के बाउजी भी धोती मे धान ले कर आ एने से लड़की के बाउजी धोती मे धान ले करके अभहि पंडित जी एक एके जगह दुूनू धान के मिला कर के धनबट्टी करबा दै हथिन औरा ओकर बादे फिर लड़की लड़का देने से जे हल हल्दी मेहन्दी साड़ी कपड़ा सब देवा हथ वह ले करके फिर लड़की के बाउजी वहाँ से आ करके फिर अपना लड़की के लगल जे लगन आवा है ओकरे ले करके फिर लर तुरते लगन उगन
तऽ ई तऽ बड़ा नीक लगैत छै होते ई देखयमे जेना होइत होते तऽ क लड़किय आ लड़का दुनू गेले जेना धान न बाँट के अबे छै तऽ सुनै छियै जे देवता दु्वाररी गीतो होइ
हँ फिर एने लड़की यार घरमे भी देवता दुआरीं गीत होवे छै ऑने लड़का र घर मे भीवता दुआरी में गीत होइ छै हँ गीत गवान आहि दिन से फर शुर हो
हँ आ देखै छियै अहाँ एहन सुची ए बनिन जे पहिले जे रई है सभ रसम रिवाज से की है महीना दू महीना छओ छओ महीना पहिले से होइ छै अब तऽ अभी तऽ समझलियो हुआ अहाँ जे केकरो कहबो करबै अहाँ जे दस दिन पहिले आज जाउ तऽ अहाँके कहत कि नहि हमरा त टाइममे नहि है
टाइमे नहि सभ रीति रिवाज ने एकदम सिमारट जाय छै दू दिन तीन दिनमे आजकल केकरो केकरो घर तो एके दिन के फ़ंक्शन हो छै ओकरा मे जल्दी मेंहदी मे ई सब होत
सभ हो जाइ छै
ऐसन शादी मजा न आबै छै एक दिन वाला ह ह तनि दू दिन सात दिन पाँच दिन के हल्दी उल्दी लगै छै ने त लड़की आर चाहे कर म बहिन हीन सभ हित नात पर परिवार नाचै छै कुदै छै
ह बढ़िया लगै छै आ केना एक दिन के एक दिन मे तऽ कछु बुझेबे नहि करै छै ने वहाँ तऽ कछ भी अच्छा नै लगै छै लेकिन क कर अ किया हआ अखनके जे समय भेल छै एहिमे समय के भी तब बहुतटा हो गेल छै दिक्कत की ह इ त ककरो बाल बच्चा करै छै केकरो बाल बच्चा आइ सेक्टर मे नौकरी करै छै केकरो दुल्हे के छुट्टी नहि है तऽ ओ केना जग परोजन मे दस दिन पहिले अते
सम्भवे नहि छै किछु अपनो मजबूरी रहै छै जकरा चलते फेर कनि
मगर नीक नहि लगैत छै इ आहा मने बड़ निमन बात कहलिये की नीक न लग
हँ एक दिन बला ओ पहिले हो छै मतलब क न तनि घर मे मड़वा छड़ाइ से घर शुद्ध हो जाइ छै आ आज कल के हो जाइ छै की नहि तनी होटल उठल से मरब हो गेल आ तनी लड़की
ह अब की कहे छै अखनी अहाँ मड़वा हिलाबे के लए आइए तऽ अखनी अहाँके अपन घर रह रहलल होइत अपन घर से बिआाह कले होबै तहिये ने अहाँ सभ आ महना रखले छीये इमर आ कोइ होटल होटल से करबै या कहबै जे सवा घंटा नहि रत
न तऽ तूरत तो लगल लगल लगल हाथ म लाजबे के नियम ओहि हो जाइ छै कि बिना खीर पूरी के
बिना कोइ मतलब अहाँ कहबै जे सओ घण्टा रुकि जइयै तऽ होटलवला कहतै जे अहाँ हटैयै तऽ दोसर हमर औतै
हँ हुनकर तऽ पैसा कमाबे के छै आब तका चाहे त त तोब अहाँके थोड़ी ने कतना टाइम देबै ओ खनि सभ हँ ठीक छै ठीक ठीक छै दीदी ठीक